हेलो हू की हाल
ठीक छै
लाइग गेल अहाँके फोन
हँ से देखलियै हम एखैन लेकिन हम कॉल करै छियै त नइ लगै छै
अहाँ देखियौ जेनाकि ओ अहाँके टाक्स य ने टाक्स पर अहाँ क्लिक करबै तऽ ओहिके बाद अहाँके नीचाँमे नि ऑप्शन आबै छै नम्बर डायल करयके ओहिमे नम्बर डालियौ कॉपी पेस्ट क क आओर तकर बाद कॉल लगेबियैन
अच्छा अच्छा लेकिन हम उएह कयने रहियै हम
आँ
हम कयने रहियै उएह जे अहाँ एखन कहलहुँ तहिने सएह कयने रहियै पर ओ नहि भेलै
की लिखय की लिखैल छलै नीचा
किछु लिखल नै छलै कॉले नइ लगलै
नहि दुबारा एकबेर करियौ अहाँके फेर एकबेर करबै अहाँके लाइग जैत हमरो एक बेरमे अहाँके एखन नम्बर लगेलहुँ तऽ नइ लागल फेर दू बार दुबारा फेर कॉपी पेस्ट केलियै नम्बरके तहन फेर आहाके फोन लाइग गेल
हेतै शायद नेवर्क के कोनो प्रोबलम हतै नया किछ एहेन प्रॉबलम एल हेतै
ह देखै छिय हम फेरसँ कऽ कऽ
टूवेल्व
हमरा तऽ टास्क एबे कयल ह मतलब आइ हम ओकर हम गूगल फॉर्म भरबे केलियै हम फॉर्म नई भर भरने रहियै त हमरा टाक्स नइ देखबै छलह हम ई चीज गुरुपो म कहने रहियै जे हमरा टाक्स नइ देखा रहल यै त तकर बाद हमरा ओ अ अननिया नइ अननिया नइ आ अनुभा झा हाँ अनु अनुभा झा हमरा कहलै जे अहाँ गूगल फॉर्म नइ भरने हेबै तऽ हम कहलियै कि गूगल फॉर्म भरेतै केना तऽ ओ हमरा पठौलथि तऽ हम ओकरा फेर अथी केलियै तऽ फेर भरलियै तऽ हमरा टास्क आबि गेल आइए आल ह
एखन तक एकोटा कम्पलीट नहि भेलै
नहि कम्पलीट नइ भेलैय
एहिमे तऽ सभसँ बड़ा प्रॉब्लम छै जे दस मिनट कन्टिन्यू बात करू
एम तीस तीस गोटाकसँ देखबै छै
तीस आदमीसँ देखा रहल य हमरा त पाँच टा देखेलक है टक्स या कॉलिंग वलामे जाहिमे एकटा हम किनको से बात केने छलियनि तऽ कॉले नहि उठेलखिन मोदा क चिनहेत हेबे मोदनाथ झा ह्मँ हँ तऽ हुनका कॉल लगेने छलियनि तऽ ओ कॉल उठेलखिन नहि तऽ अहाँके तैओ ओहो एकटा कण्ट भऽ गेलै आओर सेकेण्ड्ररी अहाँके एखन लगेलहुँ हेँ
इहो इहो अहाँके हैत ओहिम आज कयौ ने
कॉल आइब जैत
हँ इहो कॉल अहाँकेँ हयत अहाँके टास्क अहाँके कम्प्लीट भऽ जायत मतलब टाकसँ अहाँके चारि चारि टा मतलब तीन टा रखायत
हँ तीन टा आओर देखैत
ह हम फेर से कऽ कऽ देखैत छियनि हुनका हु हु हु हु ठिक छै हु खर ठीक छै खरी नहि अग लागू